बाबू यौ हँ हम तऽ ठीके छी अहाँ अपन कहियौ
हम ठीक छी यौ आओर कहियौ अहाँ
हम अहाँके एहि दुआरे कॉल करलु कहियौ गाँव घरके की समाचार यऽ आइए मैच य ओहो तऽ चलिते के ने रहत पहिले अहाँ ई बतबू गाँंव घर के की समाचार या खोज खबर कहियो केना की भए रहल यऽ टोला सबमे
सब गाँव घरमे ठीक चलैए
की लागे या भोज भात के कतो सम्भावना नय य
नय नय ई सब बा मुद्दा पर हमरा कुछ पता नहि यऽ
करबै ने काल्हि अहाँ कतय गेलियै रह अपन पितिके साथ शादी के बाद देखियौ हम कोनो भोज भात नहि क रहल छी गरीब आदमी छी
नहि नहि सब गरीबे छै सब ठीक सब ठीक छै यौ सब ठीक छै
काल्हि अहाँ मास्टर साहब के साथ कतए जाइत रहियै
हुनका घर हुनका घरमे काज चलै छै ने यौ एक एक एकरे दुआरे जानै छियै हमरा काल्हि लेट भए गेल रहे आबयमे आ विलम्ब भऽ गेलै ई हमरा ई तऽ नहि पता यए लेकिन काल्हि किछु भऽ सकै छै कोइ आबि सकै छै आ कोय आयबि छथिन कोइ अयथिन
ह तऽ मास्टर साहेब जे घर बनैय रहल छथिन तऽ मास्टर साहेब अपन वैवहिक जीवन के ने
नइ करथिन लेकिन एखनी जानै छियै ओ केना व्यवस्थित करैत रहथिन अपन घरके
तऽ ओ जे बियाह कर
हँ यौ सब जाइत यो ह
की मौस भाात तोइड़ देबै बारती म
ई सब नइ पुछियौ हमरा स
किया यौ
हम जानै छियै न हम हम ईसभ नइ खा खाइ छियै यौ नइ देखियौ फेर से ई देखियौ
यौ मिथिलामे भए कऽ आहाँ माछ नइ खाइ छियै यौ मिथिला मे माछ मखान मिथिला के सब राज काज मे होइ जे प्रयुक्त होइ छै अहाँ मिथ मिथिलासँ भऽ कऽ माछ नइ खाइ छियै
छियै लेकिन जानै छियै जब तक हम मिथिला मे तऽ छियै लेकिन पाग मखान सिर्फ छै प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध छै मिथिला मे
कुंज बिहारी मिश्र के अहाँके गाना भजन सुनने छियै गुमान छै ई हमरा हम छी मिथिला के
आओर आओर आइ हमरा लगैए उ सतक मारत हँ आ आ आइ छोड़ छोड़ हुनका हुनका जानै छियै आइ चेस्ट पर आइ हुनका छाती पर चोट लगल रहै नेट पर हुनका चेस्ट पर आइ छाती पर चोट लगल रहै जरी ओ हुन हुनका कुछ अ कुछ दिक्कत रहैय खेलै आर म हुनका खेले मे दिक्कत रहै
बाल बेदरा छियै हुनका अभिये चोट लाइग गेलै यौ
ह यौ लेकिन तुरन्ते ओ खेलै लऽ हुनका मतलब भऽ गेल रहय रेडी तैयार भऽ गेल रहै
एतेक शुद्ध बजबाक जरूरी नइ छै बाबू एते से तऽ बस अहाँ अपना दुनू आदमी के वार्तालाप करै केऽ छै एते जे शुद्ध मे जे छी अछि हुनका हिनका एतबाक जरूरी नइ अछि
एता बामबम भैया कहै यऽ जे अहाँके बियाह कऽ दै ल तऽ की अहाँके बिचार विचार ये हमरा सबके बारती लए जेबै
पहिले तऽ अहाँ कऽ बाराती हम जैब
एक दिन बमबमो भैया अहाँके बारती चइल जेतै एतअ बाबा के पूजा पाठ करतीहिन ने डायरेक्टे बमबमो भइया के गाड़ी बैठा क लेय क जेबै
हँ हँ
हमर बियाहमे बहुत टाइम य एखन हमर दियादमे जे य अखन बहुत आदमी रनवा बैठल य।
देखियौ फेर ई सब उपयोग करै छीय हमरा नीक लगैया यौ ई सब बात हमरा बोली विचार नहि नीक लगैया।
तऽ ई ई कहियौ हमर पैघ भैयारी सब एखन तक कुमारे यए हम बियाह कय लेब अहाँ बुझैत छीयै एखन हमर जनेउओ नहि भेल य।
हँ यौ हमरो ने जेनउ भेल हे यौ।
टा आयल यऽ बगले मे यऽ हिनका से वेट करियौ ई भरि जिन्दगी बजारे के नौहट्टा बाजार का माहौल ई मंदिरो पर जे धुपटा के बेटा ई हिन्दी गाना चला दैया एकरा लो लाजके संस्कार नहि रे धुरूपा के बेटा एत आ। एतऽ आ। मंदिर मे पानि पड़ि रहल छैय ओहिमे हिन्दी गाना लगा रहल छैय। छिनरी भय भिवज ला तु बाबा के बदल दही न रे। मौसम में एकर मतलब तू हिन्दीमे गाना लगेबी? की दनन्द भैया कहिया बियाह छह? हँ बाबा के हिसाब तऽ महो महो छैय आशीर्वाद चलि रहल छियै।
जे अहाँ कहबै तबने
कोन चीज?
नहि नहि नहि नहि भैया। बात कहाँ की सभ मुद्दा पर बात करै छियै यौ? हाँ ई सब अहाँ हँ कुछु कि किछु कि किछू हुनका हम की जवाब देब? कहियौ अहाँ हुनका हम की जवाब देब? अखनी यौ एखनि हम तऽ
हँ
बेसी बुझै छियै अहाँ।
विधिवत जनउ करै छी अहाँसभ यौ? तऽ कहिया ओ तऽ बस अहाँ एक बेर कहियो दू दिनमे भए जेतै ओहिमे दिन निकालैमे टाइम नहि लागतै। द तऽ कहलियौ हमरो सबके बड़ा ती लऽ जेबै ओतय अहाँके मनेज कोनो सायर तायर हेतै तऽ हेमन्तो बाबूके ऐते छेड़ देबै ने। तऽ हम तऽ अपन गाँवसँ लए जायब बराती एतय तऽ थोड़े लए जायब निमंत्रण पूर्ण रूप से रहत बस अहाँ अपन गाड़ी करब कहहुत जा हम पहिले कह चलू यौ
हँ आओर कहियौ किछो किछ कहियौ ई बाबा कपना म नहि आलै त दुनू आफ करना हँ यौ बात करै छी कल्पना मंडल के यै यौ हँ कि
हौ बाबा लोटे लोटे जोल बाबा लोटे लोटे जोल
जानै छियै ई रिकॉर्डिंग उ सुनै छथिन
सुनै छथिन तऽ कोनो अपना सब अश्लील बात कऽ रहल छियै यौ बाबा दूर ह एखन तऽ दूर भऽ
लेकिन ई सब भाषा जे बोलै छियै ई नीक अच्छा कोइ बात नहि सब ठीक यै दुबा के बेटा फोन उठयलहीं तूं
दियौ दियौ दियौ कल्पना मंडल केय दिऔ दिऔ दिऔ दिऔ दिऔ हुनका दिऔ आय आय हमरा लागैया ओ जे बिहारी यै ने अपनामे दुनू टा बिहारी ओहिमे से एगो बिहारी दबोची देत
नहि सूर्यवंशी मारत है हुनका बहुत हुनकर हुन कर बैट स्पीडके हमरा पास कोनो चर्चे नहि यऽ हुनका बैट स्पीडके बारेमे
अच्छा एनाे छै जवान जवान को अपना सबके गाँव मे जनमले हे ओ एते थकुच रहल जे अपना सब फो पन के बारे मे बात क रहल दस टका कनियोटा लजा अछि
नहि यौ प्रैक्टिस करने छथिन ओहिना थोड़े छथिन ओ तऽ
हँ जे बँशुरी बादियंत बजबैत रहिय हुनकर की यै उन्नति यऽ किछो
कनियो कनिमनि कनिमनि यऽ
कनि मनी साँझ के टाइम मे अहाँ भजन कीर्तन में बैठे छियै मंदिर पर अनबै कहियो कहियो को कोशिश करबै तऽ की कोनो दिक्कत छै फेर हँसियो नहि
कहै छियै तऽ अहाँ ठीके लेकिन जाने छियै अखनी हम अभी बहुत विलम्ब अभी हम योग्य नहि छियै यो
फेर
हँ यौ अहाँ तऽ ओहिना कहै छियै हमरा बच्चा बच्चा समझि कऽ कऽ रहल छियै अहाँ
अहाँके रण्डवा बढ़ाता जा रहल यै की भेल वहि तऽ फेर मन्दिर एयलै नै पूजा करय लए कतहु फेर आएलियै एखने जा रहल छीये
हे यौ की अहाँ बात करै छियै कतय चलि जाइ छियै अहाँ की की भऽ रहल छै जरूरी छै हया लिअ हम चपल
चपल हमर सर्वे वाला बात करै छी अह कहलियै घर जाय छी फेर घर से घुरिक चलि एलिय निर्लज वला बात करै छीये अहाँ
स ने परसाद लै लऽ आयल रहथिन बात बात जे करैत छियै हमरासँ अहाँके मैथिली मैथिली बोलियौ ने यौ एखन हमहूँ कथि मे बात करै छिय बोलै छियै नीक बड नीक मीठ बोलै छियै हमरा तऽते नीक मीठ बोलैयो ले नहि आबै छै हमरा बोलय आबेया अहाँके तऽ एते सुन्दर बोलि तऽ रहल छीयै अहाँ हम हम कहाँ अहाँ अहाँ सब छ छथि हमहीटा चलू कि यौ बाबा चलू आइ चलू कतऽ जेबै हय नहि नहि उ हुनका नहि कहियौ हह हुनका नहि कहियौ
हुँ आज कल की कहब अहीँ कहबै अहाँ मुद्दा चलाबी
क लिअ
पोखरि बनि रहलिय एकर जे माछ खेबे यहाँ मस्त माछ अछि